हा
जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल कीअं आयुं।
मां सुठी आहियां तव्हां ॿुधायो तव्हां कीअं आहियो।
हुई त मां बि पुछां ती जय झूलेलाल कीअं आहयो।
मां सुठी आहियां तव्हां ॿुधायो तव्हां कीअं आहियो।
अ मां बि मां त ॾाढी सुठी आहियां।
दीदी हीअ त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे।
मुसा सुठो कोई नाहे।
हा हा हा हे हे हे हे त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे न।
छ छ
ॿयो ॿुधायो छा हले यो अॼुकल। हैलो
छा मत अहो छा अच्छा कुछ मतलब हा सभ सही हले थो बियो छा।
हू ॿयो ॿुधायो अच्छा मां न उहो हिक कोर्स करणा चाहिया पई।
कहि्ड़ो कोर्स छाजो कोर्स कीअं कोर्स
मां, मां हिक मेकअप वारो कोर्स करणा चाहियां पई। अच्छा ता हुनजे बारे में ॿुधियो आहे छा जेको लेज़र हेयरडि रिडक्शन हीदो आहे ट्रीटमेंट थींदी आहे
चरया हूंदा आहिनि अजन ।
मतलब, न मां
मतलब हा ॿुधु हा, हिक ॾेढ लख लखंदो आ बस
अच्छा, ऐतिरो लॻी वेंदो आहे।
हा, अगर सुठन खो कराईंदो, छोकी हुनमें छह सत सेटिंग्स हूंदियूं आहिनि।
हा हा हा
मतलब छह, सत बार तव्हांखे वञिणो पवंदो, त हो नियर अबाउट हीअं ई पहुची वेंदो आ, हिकु हिकु लख सत, असी नबे हज़ार हिकु लख
अच्छा हेतिरो थी वेंदो आहे मतलबु
हम्म
मां चाहियां पई, पंहिंजी अंडरआर्मस ऐं अपरलिपस जे लाइ मतिलब हे ॿई शइ, मुंहिंजी मेन कंसरन में आहे
हम्म
ना त मां चाहियां पई, ही कराइण त तव्हांखे कीअं तव्हां ॿुधायो की, तव्हां लखनऊ में रहंदा आहियो त ॼाणंदा आहियो छा कोई ड्रमालाजिस्ट जेको ही करंदो हुजे?
अलाए यार, अलाए, यार यार अलाए
अलाए न, मां पुछां थी की तव्हां कोई जाना है, कोई
कंहिंखे न ॼाणा, एक्चुली मां हिकु बेसमेंट में बंदि रहंदी आहियां, मूंखे ॿाहिरि निकिरण जी परमीशन न आहे।
अच्छा अच्छा
अरे मज़ाक थी कयां, हीअं न थे कोई ॿुधे फोन बोन करे क पुलिस खे
ॾाढो सुठो मज़ाक कंदा आहियो तव्हां!
ॿाहिरि घुमंदी रहंदी आहियां, कोई दुखी वुखी न आहियां मज़े सां रहां थी।
हे त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे
अच्छा सही ॿुधायो, मूंखे त न लॻे थो
हम्म, त मां तव्हां सां पुछां पई की, तव्हां कोई ॼाणंदा आहियो?
त तव्हां मूंसां छा पुछो पिया?
मां तव्हां सां पुछां पई की मूंखे हेयर लेज़र रिडक्शन कराइणो आहे, कयोंकि मां ॾाढी परेश न मां ॾाढी परेशान थी वई आहियां, पंहिंजी ग्रोथ सां त मां सोचां पई
छो त आहियें चरिया
हिकु बार कराए करे, छुटी पाए वञा
हिक छो घोट वटि वधीक पैसा अची विया आहिनि।
न न हीअं की ॻाल्हि न आहे, मां चायां पई हिक बार में कराए करे छुटी थी वञे, मां त घटि वधीक जी मांखे छुटी थी वेंदी न हिनसां
तव्हांखे हीअं सुठो न लॻंदो आ एतिरा सारा वार मस्तु हीअं खेॾनि था, हवा हले थी त वार उड़नि था मज़ो न अचे तो।
न न मूंखे न सुठो लॻंदो आहे सभिनि जी पंहिंजी पंहिंजी सोच हूंदी आहे तव्हांखे सुठ लॻंदोहुंदो ईं हवा में उॾण
हा तव्हांखे, तव्हांखे वार न सुठा लॻंदा आहिनि अलाह
अलाह होह मां पंहिंजे मथे जे वार जी
अला अला अला अला तव्हांखे शरीर में वार न पसंद आऐ तव्हां छोकिरी आहियो छोकिरी न आहियो वार कंखे न पसंद हूंदा आहिनि सुठो लॻंदो आ एतिरो मस्त जंगल गुचछो
ॿुधायो अला अला तव्हांखे वार न प पसंद आहिनि अला अला अला
न तव्हांखे सुठो लॻंदो हूंदो, पर मूंखे न सुठो लॻंदो आहे न।
त मूंखे सुठो लॻंदो आहे त, सभिनि खे लॻाइणो पईंदो।
हलो कोई ॻाल्हि न, फिलहाल मां पुछा
हलो कीअं हीअं कीअं कोई ॻाल्हि न, ॾाढी वॾी ॻाल्हि आहे।
अच्छा तव्हां जानंदा आहियो कोई, जे करंदो हुजे हे कम?
अ न मां खाली पंहिंजे पाण खे ॼाणा।
हलो कोई ॻाल न। हूअं तव्हां छा करदा आहियो?
मां माण्हूंनि खे भॼाए रखंदी आहियां।
मतलब मां समझयमि न तव्हांजी ॻाल्हि।
त्हां अञा न ॾाढा नंढा आहियो समझी बि न सघंदो।
वैल्यूएबल ॻाल्हाए वठु असां?
वल्यूएबल हे छा थींदो आ?
कुछ कम मे कुछ कम हा यार कुछ कम जो ॻाल्हाए वठो।
छो तव्हां खे मुंहिंजी गाल्हियूं सुठी
न कुछ कम जो ॻाल्हाए वठो।
अञा बि मां कम जो ही ॻाल्हायां थी, तव्हांखे न लॻे थो छा।
छा मतलब छा चयो?
हेतिेरी कमं जी त ॻाल्हियूं कया थी।
न मां चाहिया पई कुछ ॻाल्हाए वठो असां मुंजी
त ॻाल्हायो न मां कॾहिं मना कयां थी।
हा क्यो की हिक त सुबुह फिर ज़िम्मेदारीयूं आहे न मुंहिंजे मथा अब।
ओ-लोलो-लोलो छाजी जिम्मेदारी आहें?
अब सुबुह मूंखे पंहिंजे घोट खे मोकिलणो आहे फिर भाभी जे पुट्र के फिर भाभी के पुट के मुकिल्णो आहे।
छो तूं भाभी जे पुट जी मां आहे, न आहे न, बस गाल्हि ख़तम।
ॿियो हुनजे पो मूंखे रोटी पाण ठाहिणी आहे।
छो पुट और हे सब रोटी मतलब बाक़ी सब रोटी पाणी न ठाहे सघनि था जेको ठा तोखे ठाहिणो आ।
अब सब कम पे हली वेंदा आहिनि छा कयां?
छो तोखे कोई कमु न आहे?
न मूंखे त फ़िलहाल न आहे न कोई कम, जब हूंदो मूंखे कमु त मां पांजे कम में लॻी वेंद
हे, बस हे हे चरी हूंदी आहिनि छोकिरी जंहिंखे लॻंदो आ की मूंखे कोई कमु ना आहे। तूं इमैजिन कर त मूंखे ॾाढो कम आहे।
इमैजिन छा कया? हलो ॿुधायो छा इमैजिन जिन कया? मतलबु छा कयां?
कुछु न बस इयं चरी थो।
हे सही में यार। अच्छा तव्हांखे तव्हांखे ख़बर आहे मां हो वठियो हुयो न, हिकु रैने जो हो ग्लॉस।
कैसां पुछी करेे वतो हुयो?
हा मुंहिंजी हिकु ॾेराणी मूंखे ॿुधायो हो ॾाढो सुठो आहे, त मां फिर घुरायो हुयो। हिनि खे
त पंहिंजी भेण सां ई ॻाल्हाए वठो, मूंसो छो गाल्हायो था?
अरे मां तांस ॿुधायां ती।
ए ए ए ए ए आई ही ही ह ह
यार ॻाल्हाये वठि सुठे सां छा ती करे यारु? मुंहिंजो पूरो हो करे ती।
छकच तोखे चयो हुयमि कि मूसां न ॻाल्हाइण चाहंदीय, तूं चई न मां त ॻाल्हाइण च
त यार सुठे सां ॻाल्हाए न यार मूंखे बि इहो
अच्छा हल- हल ॻाल्हाए, ॻाल्हाए, ॻाल्हाए, ॻाल्हाए। ॻाल्हाये ॻाल्हाये छा ॻाल्हाइणो आ ॿुधाये?
उम मां हो रहने जो हो वठियो हुयो लिपग्लोस
हम्म, मूंखे खपे हुनमां हिकु ॿ कलरु ॾेई रख।
हीहीही ह ह ह ह ह ह तूं सुठे सां ॻाल्हाए त मां ॾहि रहंदमि।
हे हे शर्तियूं न द बुधदी आहियां, चओ हा बी अनां मोकिलां ती।
हा, छा-छा?
चवां ती शर्तियूं न ॿुधंदी आहियां, चओ हा बसि तुरंत मोकिलियां ती।
हम्म, मोकिले रखंदमि हुनमें छा आहे?
मोकलि हल।
हं- हं -हं, अरे छॾु मां हुआं या। बि हो घुरायो आ मेट्रिक्स जो
ह सगो
हिकु हिकु लीटर वारो शैम्पू आ, हिकु लीटर वारो कंडीशनर।
हम्म, पो
हा हिकु वेबसाइट आ मूंखेसींग होओॾे सां मां पूरो हिकु -हिकु लीटर जो घुरायो आ। मां एतरी खुशि आहियां की फाइनली मां हिकु हिकु लीटर वारो घुराए वठियां मां केतिरे महीने जे लाइ फ्री थी वेदमि।
केतिरे महिने लाइ फ्री थी वेंदीयं?
फिर भी मतिलब कम से कम आई थिंक पंज महीने या चार पंज महीने जे लाइ मां फ्री थी वेंदमि।
हम्म, पो
हम्म, त हे ॾाढो सुठ मां कयमि, और ॾिस अगरि ॾिसो वञे त मां जेको टे सौ पंजाह एम एल वठां पई अन हुन हिसाब सां अगरि हिकु लीटर ॾिसां थो, हुन सां मूंखे ॾाढो कॉस्ट बि बचे थो।
हम्म
हा, त मुंहिंजो पैसो बि त बचे थो न हिन में त मूंखे लॻियो हे ॾाढो वैल्यू फॉर मनी आ, और मूंखे खबर आ की मूंखे यूज त हे ई वारो करणो आहे, ॿियो कोई त करणो न आहे हम्म त मां घुराए वठी आहियां, ॾिसु कॾहिं अचे थो खबर न आहे
अच्छा
पता न केतिरो टाइम लॻी वञे अचण में
हम्म, हम्म
हम्म, बट अची वेंदो हिकु बार में, मां छुटी पइ पाइजी वेंदम
हम्म, हे त आहे
हम्म जरूरी बि आहियां, हीअं जीअं मूंखे जेको बि खपंदो आहे मां सीधे बल्क में घुराए वठ। दी आहियां जीअं र अ बीमा सनस्क्रीन घुरायमि हा ना त बल्क में घुराए वेठी हुयमि, चार मतिलब बस घट ब हुई, पोइ घुराए वठंदींअ हिक साथ चार ह न हीअं बि मूंखे हो खपे पयो पेड वग़ैरह हो बि मां हीअं बल्क में घुराए वठी टे पैकेट मतिलब जेको बि खपंदो आ, मां बल्क में घुराए वठंदी आहियां।
हम्म, ॾाढी सुठी ॻाल्हि आ
हम्म, छुटी थी वेंदी आ बार बार, बार बार घुराइण खां अच्छा, मूंखे न ॾाढो मन आहे की मां टॉप वठां मतलब सुठी सुठी टॉप वठां जीअं मां काॾे वञा थी त, मतलबु जींस सां गॾु टॉप पायां सुठो लॻदो।
हम्म
जीअं अभी मां वई हुयम घुमण त मां जल्दी जल्दी में पैकिंग करे वई त, पेती ऐतरी हो न हुई त मां चयुमि टी-शर्ट, टी-शर्ट वठियमि। त मां सोचां पई सुठी सुठी टॉप थी वठी वठां, की काॾे वञा थी त टॉप पायांसि, जींस सां गॾु त सो सुठो बि लॻदो।
हम्म, सही ॻाल्ह आ।
हम्म, हीअं बि काॾे हेॾे होॾे वञा थी त टॉप पायां।
हम्म
हा न, त सोचां पई कोई सुठी, कोई टॉप ढूंढे ॾे मूंखे
ठीकु आ।
हा कोई सुठी-सुठी टॉप ॿियूं भ ढूंडे ॾे, त मां वठी वठां-' माना मां चाहियां थी वठां, मां मतिलबु टे चारि बि कम से कम वठां
हम्म
हम्म, ॿियो बाक़ी हाणे मुंहिंजी हो किटी थी हुई। मैंगोस मैंगो थीम हुयो।
अंब ठही करे वई हुईंअं?
न मतलबु बेसिकली येलो कलर जो पाइणो हुयो।
अड़े हूअं करेयां न जीअं असां हो न सिंधी वारो जेको हो हुयो हुनमें कयो हुयोसें अम परवल, टमाटा हे सभु हीअं ठही करे वञिंआं।
अब हुअं ठही करे न वञा न, मूंखे बि ॿाहिरि वञणो हूंदो आहे फिर होॾे त ई वञबो हूंदो आ, हिकु पंज हू हूंदो आहे कि हीअं न
बाहिर न वञणो हुजे हां त तूं